ह आवाज भी छै।
ह तोड़ा
हँ आब छै कि हाल चाल हेलो।
हँ हँ ठीक है अपन बताबे नहि जाइ छै आज
ह ह खने ठीक छै हमरो ठीक छी
अपने लक के खोल सिलहु हे
अच्छा।
क जते बस उएह से चैन भेल
हमहूँ फोन देखे छलियै देखलियै ऊपर नोटिफिकेशन त चेक केलियै त आबि गेल छलैराहसू केलियै फेर ओकरा दुनू आइ डी बनबेने छलियै ओकरो कहि देलियै हमर सभके
अच्छा त उमर दूटा छथुन तऽ हुनको सभसँ गप्प भऽ जेतौ
आ ओ अपन जे से ओकरा कोहि दुआरे कर ब हमाम्यमे चार्ट।
ओ।
तऽ को कोन बहिन कर तऽ नहि साादी सुध त नहि कने रहि हँ ओ कहल कि ठीक छै अगर तोरा आदमी के जरूरत छै तऽ बात ख ले मने बस बनबा दाहि आइ त बचारी छै बनाब ल फर ओकरा पास एकाउट के प्रॉब्लम छै।
अच्छा।
हमरा अपना छै ने झााजी कहलखिन नहि हम नहि देब तऽ कपा सभने छै झाजी मतलब
से सही कहल यै लोक विश्वास नहि ने करैत रहै छै
बादाजी के छैाजी बहुत बड़ी कम्पनी मे इंजीनियर छथिन ने मतलब इंडिया टॉप मोस्ट इंजीनियर छथिन।
हैं।
आब झाजी के लेलऽ ईसभ चीजके अथी भऽ जेतै ने
ह ह सही बात छै। त ओना ओ ओ जेना हैं ने मतलब ठीक हो ने होतै हँ हँ
ताहि दुआरे ओ से छथिन हुनका। कैब इंडियास इंजीनियर्स अवार्ड मिल गेल छै
अच्छा हँ तऽ ओ सभ एकाउंट देना ह ठीक नहि रहते ओना कियकि मतलब ओ हँ सही कहै छै।
दुआरे ओकरा अपना गाम मे नहि छै छलै बन्द भऽ गेल छै तऽ ओपर ध्यान नहि देने छलै धियापुता कमे एखन बिजी रहै छै धियापुता के छोट छोट छै।
हू
अपनोरा कै हा हाजिर हो छथिन अचेमे रे उ ह रे ब पाइा करै छै तीस हजार पॉकेट झाड़ी द छै ओ अपन। पॉकेट बनी ओ बस्तीस जा दै छथिन। आ कि कहै छी आ घरके अथी तऽ अलग कर रही
हैं हैं तन तऽ बढ़िआ छै नेतै सीरियसो नहि
नहि ई कहलब बात करबो कोनो बात नहि कि ह से भत नेनि मे कोनो अथ नहि हत तऽ लेकिन त ई पा खर्च करै छै ने तऽ मन खलिय अपना काप रे सभके देतहु ततेक छै ने हमरा सभके हमरा तऽ हर साल ओ कपड़ा दै छियै एकसँ हमरा बड़ एहिमे जे फेता करैत छै ई नहि छै जे अपना बुमारिसँ ओहने छलैए जे रहै छैन मधुबनी मे हँ रहै छै मधुबनी मे जी ओ शादीसँ शादी हुका की केलकै एगो छोट मोट इसकुल पकड़लेहूँ कमे पइ दे आ छो स्कुल पकड़ लहाँ जतेक पइ हो ओ सभ ओल ओह हो टाइम मे मौसी के सारी जे दीदी सक बहिन सभके जे सभ सभसँ पैघ छै हमरा अथी मे सभके देखैत फि ओकर देल एहन छै जे सभके दते खिरतै।
इएह हाल हमरा यार लेकिन हमरा। पास रहैया तऽ नहि भाय एखन कऽ दे हम केकरो एते कऽ देबे लेकिन एखन पैसा जमा भेलै तऽ मोन मे भेले कि पापा काकाजी के सभसँ पहिले शर्ट पहिन दे छियनि कररदप।
तऽ ओ तऽ हमहूँ से सोचैत छियै
जमा हयत कन मतलब मम्मी जेस जत्र रहे ओस कहादी एलरी मधबनी त
पू लगभग बहुते जरुरी चीज छलैस हँ आब ओहिमे किछु एतना बहुत जरूरी चीज रहै सेहो। खरीद लै छी लेकिन मम्मी के जतेक जरूत होइ छै सवानसभ छै ने एकदम जरूरी वला चीज सभ हुनक सवाजी सभके हमरो ई हो हमरा तऽ पैसा। ने दाइ किछ तऽ अपना जरूरी अछि व अपनो कनि मरी छोट मोटका लगा कबहो बाद बी कि करबहो मतलब
सह बात छै हमरो वह ले न ओहन न रहैयै लेकिन ओए दोसर के ददी
छै बौआके एहि टाइमे सँ नहि
अच्छा। ओ भाय हमरो हे गे सेम टू यो ओहो हमरा कहलक है अखिलेश बा ह हमरो हमहुँ साइड कऽ लेबौ गंगा कऽ लेबौ
ओ हमरा नहि कहलक ह ओ कखो नहि कहत ओ बुझैत छै हमरा अपने खरीदे दे टाइमी न हो रहत तऽ कोनो कोनो पैसा फिर ज खरीदबे करे
ह।
खुशी हेतै तऽ ताहि दुआरे ओ त ओहिसँ अथी छै नहि अपन आई टी शो देने छलै कि कहलकिन फि परसेन्ट फिफ्टी परसेन्ट तऽ फिफ्टी परसेन्ट हमर कम गेलै हँ ठीक चली हँ आइडी तऽ हब रहत नम्बर करा तो तच ठीक छै भाय ल रहलीहे
हपा त छै एत तऽ।
हम ई वाला मे वाला आई डी मे हम अथी भैया वाला एकाउंट देबै
अच्छा
कहले जे की कहे छै से ओहि मम्मी वालला अगर देबे अ फेस वला देबै तऽ पापा पर मैसेज देते तऽ भैया के कहि देने छियैन भैया से सब बात शेहरे रहै छै त हुनका कहलिए हँ अंकुश अंकुश ह अंकुश हुनका त बेसी रहैए
हुनके आई डी दऽ देलिए ओ आब पटना गेलखिन तऽ हुनका पैसा केँ जरूरतो रहैत छनि तऽ अपन सेहो भऽ जैत काज
हँ एखन ओ पटना गेलखिन
अच्छा करै कि छै ओ गै
पढ़े छथिन अथी एखन हुनकर एम एस सी कम्प्लीट भेलेने है सेंट्रल यूनिवर्सिटी वला सँ सी ए एस बी छै
ओ ओहि बाद जाँब बढ़िया मिल जतै एम एस सी बढ़िआ जगह सँ कम्पलीट होइ छै नऽ
हँ तऽ ओहि दुआरे तऽ गेलखिन फेर एकरा मतलब एतौ एते जरूरत से लोकके मतलब काज ताज होइ छै लेकिन आब लोकोग की करतै ओहि लए फेर गेलखिन
सी एस आई आर नेट केँ तैयारी करे केँ लेल
हमर दोस्त छै ने प्रिंसी ओहोऽ एम एस सी कने छैलीसँ केलकै ओम्हर केलकै एम्हर काम अथी माइक्रो बायोलॉजी ओर सब्जेक्ट छलैए एखन ओ चालीस हजारपर जॉब कर छै तैयारियओ कैए रहल छै लेकिन चालीस हजार सँ की जॉव कर छै
बढ़िआं छै यार
ओकरा सभके बढ़िआँ हमहु तै हमरा मोन रह कोनो कोर्स करने रहैतू नऽ
सही रहली है इम्हर इम्हर सरकारी नौकरी केँ तैयारी करना है और बड्ड बड्ड बड्ड मुश्किल बहुत
ज हूँ हम अपना लऽ तीस चालीस हजार कमा लेतहुँ तऽ कोनो अथी तऽ नहि छलै हमरा लए ठीके रहितै हम
से हँ हँ ई चीज की छै यार कि ग्रेजुएशने मे कोनो एहन कोर्स कऽ लिया जैस आगा ओ सेफ रहा है तऽ ई बेसी नीक छै
बढ़ियां छै कोनो डिप्लोमा कोनो कोर्स लऽ लिए नऽ
देखी मेन बात की छै न पहिने अपना सब केँ ओहन ओ नै न छलैया
हँ से बात तऽ रहते इ तऽ सभसँ मेन प्रॉब्लम
हम जे देख छी तहन तऽ किछु ने किछु व्यवस्था जरू कर दैथिन ओने। ओ तऽ कहनै रहथिन जे कहथिन सेहे करबै से तऽ
हम
एगो ओरो।
हू मे
हमर गलती बजतै ओ। हम ओते तेज स छलहै नहि जे कतहूँ सरकारी निकालि दे
तऽ हम सोचलहुँ देखी जे आब हमरा एक। एकटा ए्जाम बंकी बी पी एस ई वाला आ देखी क न्यूज एले जे आब एकरो फ्री और मेस लैयते हम कहलियै ठीक छैय। आ हम जतऽ जतऽ घुसलियै या ने गे हम जतऽ। तऽ घुसल य ने तऽ तऽ निगेटिव मार्किग आइ एग्जाम बढ़ि जाइ छै ई प क बात छै हम ई चीज गौर केलियै तीनटा एग्जाम मे हमरा सने ऐना भेल आ देखी फेर भऽ गेलै हमसँ कहाँ एलेया ओकर रिजल्ट
किओ बाचल रहै छै विचारै करे त हम। अरे नहि त हमरा तऽ अखन तऽ रोज ओकर सँ बात होइय ओकर रिजल्ट एल रहितै त। हमरा ओ पका कहहि देने रहितै हम कहलियै ए बात हँ ओकर रिजल ऐल रहितै तऽ इ ईह छलै जे हमरा नहि बात होइत छल तखन ओ कहै छलै एखन तऽ जने बात होइए।
हम नहि एलैया रिजल्ट दैखय छि कि नैय केहन लटका कऽ रखने अछि।
आइब जेतो आइब जेतो बहिन।
नहि ओहन उम्मीद नहि रखने छी कि कहियौ।
चाय देतो बहिन।
ह। अरे बड लोचा आमे छै कि कहियो लोचा छै जे जे मतलब आइ ठाम ई छले ने पहिने पिलिम्स देलियै तऽ प्रिलिम्स मे तोरा। व ई नहि फुलै य पियमस जे देलियै त होता रहै तोड़ा जनरल पेपरब जेनरल पेपर मे जे छै स संकृत तऽ बाल बच्चा के बड्ड कमजोर रहै छै ओ
हँ हँ।
ओ तीन सए मे सै तीस नम्बर पर सभके भए गेले या लगभग हमरा तऽ नीक नम्बर रहय भााय हमरा तऽ डेढ़ सए प्लस छलए ओहि मे आब जेकरा सभके आब जे सभ मे ई एडब्लू एस पास करते कतउंट हेतै आब एहि दुआरेब इयरटू मे कट ऑफ एकदम ह जेतै पक्का बात छै एहि बेर से नियम नियम किछ किछ किछै आ एहिमे तऽ भाय हमरा दिक्कत हैत।
भऽ जे होय ह अपना अपना भरि हम मेहनत ओहि टाइम मे बहुत केने छलहुँ हे
हँ नहि नहि देखी ने जरूरी छै मेहनतोके फल मिलैत छै कखनो काल सेहो होइत छै एहन कोनो बात नहि छै।
जी भऽ लेकिन अइय बड दुख भेलेल ह अइया बड़ दुख भेलेलै कि देखी हम सभटा निकालि लेलहुँं आब बी पी एसमे एकटा एग्जाम के बारी आयल तऽ आब दूटा कऽ देलक
तऽ एहिमे जे कलियर भौ पी एस सी सेहो निकालऽ पड़तौ तै।
नहि। नहि नहि ई भऽ गेलै मान ले तहन तऽ केन्द्रीय विद्यालय वाला भऽ गेलै ने
कद पजानेमेज तो पता।
ओ दूर दय छिये बिहार मे कतहु नहि जेतै
दनी करतौ
ह दोसर दोसर स्टेट मे दै छैय ओ
ठीक छै ने की दिक्कत छै सैलरी तऽ ओकर बहुत मस्त रहै छै
बहुत मासर ने ओकर सैलरी छै बढ़िया एक नंबर ओकर सैलरी छै बढ़िया ह बढ़िआ जाउ छै
हैं से तऽ छै भाय निकालनाइो तो उ
निकालना हैं तफ छै सही बात
सोचि नहि सकैत छी ने से बात।
और देखि और जे होइ अ छै।
कि।
दिल्ली वला सेहो भरने छियै ओहो मे चैलरी बढ़ली छै।
दिल्ली वालला ओहि टाइम ओ आयल कि कहे छै लाइब्रेरी वाला फ नहि भरत टाइम दिल्ली एम्स के रहे। मोन रहै काली पटना एम्स के बे तऽ भरि लेकिन दिल्ली मे छेल ओहि टाइमे नहि घरलियै हँ हमसभ पॉपर लेबो करतै ताहि दुआरे ने इम्हरकामे तऽ लऽ लेतै सीधे। ओ सभ प्रॉपर लऽ
ह तखन सही कहली है ओकर एजाम हम देख लियै दिल्ली वाला बहुत टफ छै अखन हमकरे तैयरी कर ने कोर होइ छै
हँ।
जे होइ कमसन स आर बड भऽ जाइै तऽ को सभ भी कर
भरोसा यै
ह। ओ सभ
और सभ ठीक हैं ओ आगा काज बुझा हमर नहि हेते य
कथी